त
की हाल
ठीक छौ तू ठीक छी
हँ ठीक छियै की भए रहल यऽ
ओर खाना बस खाना खेलीह अखन तू खेलही तू खाना खेलही
हँ खेलियौ आरो कह ई समय केहन छौ नहि बन्द भए गेलो रौडा उगलै
एम्हरो रौदा उगलैय
ह रौदा उगल छै हवा चले छौ
हूं गर्मीऔ बहुत छै
हँ
आरो ठीक छौ
ह
की सब खेली
खेलियौ दाल भात आलूके भुजिया पापड़
ओ
ह
सब ठीक छौ
ठीक छौ कपड़ा वाल ले य बिकै ल
ओ
देखै छी
हवा बढ़िया बहै छै
हँ आरब ठीक ने
हँ सब ठीक छौ रक्षा बंधन त आब आब गेलै
आय
रक्षाबंधन त आब आबि गेलो
हँ आबैए वला छौ
हूँ
आरो
त रक्षाबन्धन मे अ ठीक छौ
हँ दुकान जाइ छियै अपन आम
सावनो आब गेलै
हँ
एतेक जे बारिश है छैय नदी सब मे पानि त लाग गेल हे तो
घर के आगा म धार छै हमरा सभकेँ पानि लाग गेलैया बहुत बहुते पानि छै वोमे मखान बोनै छै ने हँ तोरो सकै लागलै य
हँ बगल सबमे लागल छै पानि बारिश खूब भेलैय न
ओ धाड़ मे त खूब पानि हेतौ
्प ह
धार म त खूब पैन हतौ
बहुते तोरो सके हल्ला छै बांध टूटे के
हँ छै कोसी बला
कोसी हमरा सब छप्पना
ओ कोसी बला त बारो त त कटतो न बांध त बाढ़ि नहि एतै हमरा सबके हमरा सबके गाम मे नहि आबै छै हँ तू मोइर जेतो ईमहर नहि
हँ बहुते अखन हल्ला छै हमरा सबके बाढ़ के
ओ हल्ला त इम्हरो छै लेकिन हमरा सबके आबे नहि छै बैढ़ त प तने आ छै
हमरा सभके त आधा लोक समानो सैते लागलै
हूँ
सब ब सबके न हल्ला होइ छै
हँ सावन चढ़ल हूँ सावान सबमे पानि पड़ते छै ने
पानि परते रहै छै साँझ भोर साँझ भोर पानि परते रहै छै
हँ
ओ खातिर बहु
हँ हँ बांध टुटतो तोरासऽके बाढ़ अबे करतो
हँ ह धार लागल छै ने बहुत
हँ
हँ
हँ आब जतय जे नदी छै ओ सबमे त पानि भरले हेतै
हँ क ओर ओठमा आस पास के गाँव पानि तकर अछि
हं उ
हमरा सब के पाइन आबे में एक दिन आधा राति लागि जाय छै ब ल द
हमरा सब के नहि आबै छै
भनै हम सब उमरे हे चैल एलौ
एमरे आऐब जैऐ
हँाज
हाँ
ह हमरा सबके एक बेेरा बांध टूटले रहे त हु दीन एलै घर सबटा बहि गेलै रह
हँ दू हजार आठ मे जे बान्ध टूटले रह
हाँ होम तऽ हमर सब के घर के ऊपर दऽ कऽ पानि चल
इम्हर तऽ नहि आबै छै हमरा सब के नहि आबे छै हमरा सब के
तऽ भै गेल
हमरा एम्हर जे टूटबो करतै तैयो हमरा सभ के नहि हेतै हमरा सभ के नहि आबि छै बाढ़
तोहर सब के दोसर धार हेतै
हुं सिमराही तक अबैए छै ओही से इमहर नहि आबैत छै
आ नहि हमरा सबके तऽ आबे छै लेट से आबे छै लेकिन चलि आबए छै
देखी आब जे उ बांध टुटतौ की नै टुटतौ आरो
आरो ठीक छ
हाँ हावा कतेक नीक छै
लेन ट तेना पाइन ताइन ऐतौ ना तऽ इमरै आइब जहिये हमरे घर इमरे
बहुते लोक छय कते लोक के गाम लऽ जैबै
सब आइब जहिये
हूँ
सब आइब जहिये
छै देखही जे हो
हाँ ऐना जऽ बारिश होइत रहै तऽ लगातार तऽ बान्ध टूटबे ने करते
बहुत ओन पाइन बहुत ज्यादा आइव गेलैए नै
हां
आ बान्न पर जकर घर हेते ओकरा के तऽ आब पहिने गिरेतै
हाँ
हमरा हमरा स एखन बचल छी
हाँ
हाँ आर बच्चा सब ठीक छैन
ठीक छौ बच्चा सब सुतल छौ
हां
गर्मी बर छै
आवाज च ओन
हँ इम्हरो कखनो बारिश होइत छै कखनो रौदा उगय छै कखनो हवा बहै छै हं
साँझ में प
हँ फेर पैन पर मेघ लागले रहै छै हरदम
रहै छै
हूँ
जेहन रस्ता ओ लै छै
हं गर्मियो बहुत छै ने
हँ
भए गेलै आब गर्मियों कते दिन हाँ
हम्म
हँ मधुश्रावणी पूजा अब चालू भऽ जैतै हँ
हँ ओ अपन लोके पूजा करय पड़ै छै ओहिमे
तीन तारीख स नाग पञ्चमी चालू होतै ने
हँ ओएह सँ शुरू हेतै ने
हँ
हमरो सबके गाम में दू तीन जगह छियै पूजा
ओ
एकोटा फूल नह देतै फेर
हँ
तोरा सऽस सबके गाँव छौकी
हँ छै दू तीन चय ई फूले तोड़यवला पाबनिए छियै तऽ की हेतै
हँ हँ ओ छा
हँ पन्द्रह दिन तोड़तै फूल ओर की
हँ तकर बाद फेर भए जाइ
हऽहँ
बढ हल्लोहोइ छै बढ़ेमे
हँ
सब के खेधारैत रहे छै ए फूल के गाछी मे लटकल रहै छै
हँ लेकिन पाबैन बढ़िआँ पाबैन छियै नीक बढ़िया लागे छै
मिथिला में बहुत नीक पाबैन भए रहल छै
हँ
मोनो बड़ लागै छै नया नया जगह पर घूमे ले जाय छै लोग फूल तोड़े छै
हँ हँ नीक लागै छै ई मिथिलाके पाबैन छै अपन सभ के मिथिलाके जे पाबैन छै सभ नीके लागै छै
सब नीके अई
अपन सबके मिथिला मे विध्धो बड्ड छै न विध सब जे जेना ओसके खातिर ओर नीक लागै छै
हँ
विदे के खातिर नीक लागै छै
हँ ई छैन चौदह पंद्रह दिन बढ़िया बढ़िया लोग जगह पर घुमय जाय छतिन त नीक लागे छथिन
हूॅं अइन मिथिलाके पाबैन प्रसिद्ध छै
हँ
सब पाबन और सब ठीक छौ न
अपनासँ कहिआ बला होइ छै ई सब
हूॅं
हँ ठीक छौ